हेलो
हाँ बोलिए
क्या खुशी कत खुशी छी
आओर की सब भ रहल छै
की कहि रहल छियै
की सब भऽ रहल छै खाना पीना भेलै
हँ खाना पीना तऽ बहुत पहिले भऽ गेलै अहाँके बताउ जल्द ह
हमर तऽ चेले कटि रहल है अहूँके तऽ मालूमे अय आवारा मुसाफ छियै इंटरनेट में सर्च कर रहल छियै हमर तऽ चलिते कटिते रहै छै आवारा मुसाफिर छीयै हमर दती एखन इंटरनेट पर सर्च कर रहल छियै अ बेस्ट पहाड़ी इलाका
तऽ की बना दालचिली
की करबै देखू ने एहिबेर सोच केदारनाथ के
की बना रहल छियै
कथी बनाउ कथी बनेबै खाना
हँ
हमरा खाना ताना बलबैल नहि होइए
अच्छा हमरा लगल किछ काइट हमरा लगल किछ काइट रहल छीयै अहां
ना बाबा हमरा खाना पीना बनबल नहि होइए हमरा खाना पीना बनबै ल हमर मेड रहै छै आबि के खाना बनवै छै झाड़ू मारै छै चलि जाय छै
ठीके छै तखन तऽ तखनि फेर किया नहि खेलियै एते देर भऽ गेलै तऽ
व्रत अय हमरा
देखीयौ न कते हम भुलक्कर छीयै हम बार बार एकेटा सवाल बार पूछ रहल छीयै यार कहि देने छियै हम फास्ट बेर छियै तैयो हम वएह बार पूछि लेलियै अइ लगाके तीसरा बार पूछि लेलियै
हमू तऽ सएह कहि रहल छीयै उपास छै कोनो बात नहि होइ छै
त सुन छियै
नहि नहि एहन गप नहि कहु अहाँ लड़की छी लड़की देवी के रूप होय छै हमर जे मानना छै
हँ अलग बात छै लेकिन मतसुन्नो भेलियै ने तखने तऽ तेसर लगाक बात पूछ लेलियै हम दू तीन बार हमरा कहि दियै
कोनो बात नहि आदमीके दिमागसँ बात उतरि जाइ हम चारि बेर कहि देबै तऽ हमर देह मे छे तोरी लब गेलै
नहि छेद किया हेतै कोनो बात नहि छै की करबै
चलू केदारनाथ चलबऽ तऽ बाजू
केदारनाथ
अहाँ चलू
अखन
जेखन हमरा लग पाइ आबि जेतै तखन।
तखन तऽ ग्रुप मे जेबै।
ग्रुप मे आ हॅं दू टा लड़की रहत। आ इ एगो मयू के एगो सोनाली हम आओर फेर अहाँके आदित्य, आ फेर लक्ष्य, आ सूरज अहाँ चलब तऽ अहाँ राखी के लऽ लेबै की भ गेलै।
इ आदित्य वो जे ग्रुप एडमिन मे छै गर्ल्स बला मे,
ओहे ओहे
नहि,
हँ इहेए तऽ हमरा चस्का लगेलकए बौआइ के।
तऽ एकटा बात नहि समझ मे आयल जब अहाँ लग ई बिजनेस व्यापार छै, तऽ फिर अहाँ ई वाला काम किया क रहल छियै?
इ हम अपन माइंड - माइंड से बिजनेस व्यापार छै तऽ बिजनेस व्यापार से हम इस्तीफा दऽ देने छी। हमर घर के आदमी कमबैय छै हमरा हमर अकाउंट मे दऽ रहल छै। आ हम अपन अकाउंट मे ओ पाइ जे छै ने हम एक रुपया नहि निकालै छी हम अपन बहिनक के शादी लए जमा क रहल छी।
ओ अच्छा - अच्छा एनाहि मोन भेल हें त इहो क‌ऽ के देखै छियै।
हँ नहि एहन बात नहि छै देखू पापा पप्पा जायके बाद जिम्मेदारी हमरे पर छै ने। हम हमर अपन माँ के हमर पप्पा के मामा के, से मम्मी- मम्मी के साइड क अथी के मालूम छै कि कत केना हइ छै अपनो रिलेटिव के बारेमे मालूम हइ तऽ हमरे करऽ पड़तै। मानि लही ने असली के डॉनपोल चलिते जे मानि लही ने फ्यूचर हमर दिक्कत भऽ गेल हम पाइ ताइ नहि जमा केलियै तऽ एखन हम पाइ जमा कऽ रहल छियै। एफ डी एम कऽ देने छी हम ओ पाय दैत रहै छै अपन हमर सिस्टर के नाम पर जमा भ रहल छै। शादी के टाइम मे सीधे निकाल लेब धूमधाम से शादी कर
अहाँ के सिस्टर त अहाँं छोट हेएत?
हँ ओकन कते ग्यारह साल या बारह सालके होतै।
ह
हँ
अच्छा अच्छा आर अहाँ कते साल के हेबै?
हम उन्नीस
उन्नीस?
ह
हँ हमर छोट बहिन बतारी।
हॅं, हॅं, हॅं, हॅं,
उन्नीस साल मे नीक बात छै।
जकर कपार पर सँ जिम्मेदारी हटि जाइ छै। अगर हम चाहबै ने तऽ हम बैसो के खा सकै छी एहन बात नहि छै लेकिन हमर फैमिली बैकग्राउंड पाय कौड़ी के दिक्कत नै छै बैस क बढ़ियां से खा सकै छी एखन जते ऐस क रहल छी न ओहो से बढ़ियां तऽ अपन कमाई के खुशिये अलग छै ने। तीन चार आदमी त हमरा नहि कतऽ तू बैस के खा रहल छी मान लिय हम कनी ट्रीपे मारि रहल छी कतहु जा रहल छी कोइ ई तऽ हमरा नहि ने कहैये कि तू हमर तू किया गेलही सवाल तऽ नहि ने करत, एंह हम कमेलियै हम गेलियै तोरा ओहिसे की।
हँ वएह बात छै अपन पाइ तऽ बहुत बल होइ कोई सवाल नइ क सकैया हिसाब नइ ल सकैया।
एखन हम बतबे छी, एखन हम नॉर्मल यूज ला एगो जाड़ा के शर्ट किनलिए बस छठमा आठमा गि गेल छले त कीन लेलियै हँ हमर जे कजन भायजी छथिन ओ हमरा कहे छथिन इतना एते महंगा किने के की जरूुरत ओहो में डेलीयुज ले हम कहले कते पुछलखिन कते हम कहले साढ़े चार हजार ए एते मंगा, एतै मंहगा किनै के की जरुरत हम कहलियै हमरा पसन्द आयल कीन लेलिय छलै पाइ
ठ हँ सही बात छै, छय।
आ हमरा खर्चा अपना पर करि नै करि ने न अ, अ ज की जे छै जते अहाँके हमरा बजए हमरा दूटा कैफे के पैसा आइब रहल छै, एगो रेस्ट हाउस के पैसा आइब रहल छै। हेलो आ अथी पार्टनरशिप में - हाॅं - आ एगो जे फैमिली बला में जे दू टा फुड बिजनेस छैय, ओकर पैसा आयब रहल छैय। हमरा बुझाय य मंथलिओ पैसा तीन साढ़े तीन चाइर लाइक आबैय छैय। उ चाइर लाख हम अपन बहिन के नाम पर जमा क दै छिअ।
ओय में त अहाँ किछ नैय खर्चा करै छियै।
एक रुपया नै निकालै छियै, कहिओ मरजेंसी भेल त पन्द्रह बीस हजार रुपया निकायल लेलों। नै त एक रु निकाललों पैसा त फेर हम भरपाइयो क दै छियै।
अपन कतअ कैनाडो मेँ पढ़ै या
हॅं त एक बेर आयल छलै बुझलियै, हें, ओ कहै छै हाउ आर यू भैंया आं कि कहलियै? ओ एलै एक बेर एत्तअ न, हालेमें जे आयल छलै। हँ ओ हं उ कोय नैय हमर बहिने आयल छलै हमरा स इंगलिस्ट में बात करैय। आ हम ओते पढ़ैय में सिंसियस छलियै ने हमहूँ हँ -हँ यस -यस ओके -ओके हम कहलियै चल -चल ओते इंग्लिश से नैय बतियाउ गाड़ी पर बैस चल तोरा चॉकलेट कीन दै छियौ बैस तू गाड़ी सर
हूॅं- हूॅं -हूॅं- हूॅं
एतऽ हमरा लग कार छै न आ घिया के फाइव सी। के हम हँ करै छी न भाय हम ग्रेजुएशन कऽ रहल छी।
मतलब अब ग्रेजुएशन कऽ रहल छीयै तऽ सेमेस्टर सबके एग्जाम हतैऽ तऽ ओइ लए तऽ पढ़ाइ करऽ पड़तै न।
हँ भाइ पढ़ाइयो कऽ रहल छीयै एहेन बात एहेन बात थोड़ी ने। ओ मधुबनी मे रहिते तऽ ओनाहितो भजाय छै पास एखन बाहर मे पढ़ि रहल छी। पढ़ाइ तऽ करऽ पड़तै।
तऽ अच्छा इम्हरके। जे काॅलेज मे चीटिंगो चलै छै कि।
अरे आर के कॉलज मे तऽ हम राखी केे एकेटा गप हम रखी के तऽ एकेटा गप कहलियए न। हम अहाँ आर, ई अहाँ आर के कॉलेज जाउ ने न हमरा खाली फोन कऽ देब अपन एडमिट कार्ड भेज दिअ। अहाँके हम पास करबा देब।
ओ हाँ। हँ नई से तऽ हमरा राखि किछ भी होय पहिले बताबे छै हमरा एना। बता के रखने रहेए कि अहाँ ओकरा ई सब स बात कहलियै।
अरे नहि हम बतै छी। हमर आखी के बात केना भेले। ह क भेले। ने ई ग्रुप मे किछु मैसेज पूछलक क्वेश्चन केलके ह एकरा सब लड़का रिप्लाई करऽ लगले।
मालूमी हिये, हमरो व कहानी म
सब लड़का रिप्लाई कलके हम खाली हम खाली एकटा रिप्लाई केलियै ने ओहि के बाद ककरो हिम्मते ने रिप्लाइ करैके
अच्छा अहाँ फेर एकरा पर्सनल मैसेज भी
हँ पर्सनल मैसेज केने छलै। नॉर्मल फ्रेंडशिप लए तऽ ई मना कऽ देलकै। त हम कहिलाये ठीक है, कोनो बात नहि।
अच्छा अच्छा
एहन कोनोाम जबरदस्ती नहि को कि नहि तू कर-कर, करके नहि त हम कहलै कोनो बात
हँ जोर जबरदस्ती थोड़े सा थोड़े दोस्ती होइ छै। अपन मर्जीसँ करैके चाही।
नहि तऽ ओहो बात नहि देखू, हम हमर जे संस्कार छै। हमर फैमिली त लगनी। हम जे मतलब अति। दुनआसँ संस्कार लेलियै। इहन लेलियै कोनो ककरो बहिन बेटी जे कहे ओहे होइके चाही भलो गलते नओ सही एक तरफ से सही होयके चाही हमरा ए कोनो लड़की के जे सॉरी थंकू कहै छै कह ई सब नहि ईसभ नहि बाजू ईसभ लड़कीसभ नहि बाजल जाइ छै, हम देवीे रूप होइ छै। मां अथ भगवतीे रूप हो छै हमरा ओहिसँ बर्दाश्त नहि य भाय हम तऽ अहाँके बता च हमरा र के कह मधुबनी के डिस्ट्रिक्ट मे अहाँ हमर न नाम कतो ले लेबे न अहां, अहा मे बहुत लड़का जानै छै, एक टाइम मे हम अ बहुटाइट रहल छी ताहि दुआरे एखन सुधरि गेल छी हां त सब हमरा चिन्है छै, बस इह सबटा कहते ओ लड़का जे कनि तमशाह छै, पागल छै। पर लड़की के जतू ऑलवेज करै छै।
हँ से तऽ कर बहुत
आर के कॉलेज मे अगर हम अपन बहिन निकाले लए गेल छी। जे निकलि गेलै तऽ एक सएसँ प्लस लड़की निकलतै जेकरा मुश्किलसँ निकालने छियै। कोनो लड़का ओकरा जे छै ने मतलब नॉर्मली होइ नहि छै कॉेजमे लड़का रैगिंग क लड़का फोन कऽ रहलै, मैसेज करऽ रहल, परेशान कऽ रहल छै। ओ सब कहत छै, कि नहि भैया अ हम ककरो चिन्हबो नै कर छै कह अथी भैया ओ बात क रहल छी, एना कऽ कऽ, हम कहलिय। हँ हँ बाजू -बाजू की नहि कहलहु हँ बाबू बाजू की भऽ गेल? तऽ भैया एना -एना दिक्कत भ गैल, कहलहुँ कोनो बात नहि हम आबैत छी काल्हि हम फरिया देब, कहलखिन ठीक छै। एना होइत छै, हम त अपन बहिन छै ने अपन बहिन छै। साथ ग न दोसर के बहन हमर बहन, दोसर के माय हमर माय सीधा सीधी बात।
हू तन तऽ बहुतीक बात छै नीके छै, अच्छा एकटा बात कहि रहौ जे हम किछु टाइम बाद मतलब नेपाल चलि जेबै तऽ उमहर तऽ कोई दिक्कत नि हेते हमरा तो एने वॉइसे कॉल हेते ने जेना एखन कह रहल छै।
वॉइस कॉल जे हँ कालहि नेट चाहि।
हँ बस हँ नेट तऽ मिल जेतै त वए कहि रहल छै मेन कॉल के त नहि जरूत छै कोइ।
कोइ दिकत नहि व्हाट्सऐपसँ सीधा बात हेतै त
व्हाट्सऐप नहि तऽ ई जे कॉल भ रहल छै ए ऐप सब पर एनाहिते ने।
हँ जी इएह से हेतै अहाँ इंस्टा यूज करैत छियै ने?
हँ यूज करै छियै तऽ वैह हम पूछैत रहियै जे नेपाल हम चलि जेबै किसी टाइम तै ले कोइ दिकत ते नै हेतै। कियाकि हमर मेन कॉल नै लगतै न।
हँ हमरा मालूम अछि, हमरा लग नेपालके दूटा सीमो हेतै।
हमरो लग नेपाल के सीम छै से।
हम जहिया नेपाल जाइ छी रिचार्ज क लेलहुं भले ही दूए घंटा किया ने गेलो तीन सो साढ़े तीन सौ के रिचार्ज करै छियै बस भ गेलै।
ह सएह तऽ हमहुँ सब करा लै छियै तखन रिचार्ज तऽ हम करेबे जाके बस वैह छै नेट कॉल हेतै ने तऽ
ई कोनो दिकत नै छै, कोनो दिकत नै।
आब।
हम सब ते एखन नेपाल विराट नगर गेल छलियै ओतऽ एगो अथि छै क्लब छै। क्लबमे हमसब गेल छलियै, ओहे मे जे छै ने की भेलै ने दिकत की भऽ गेलै ने क्लब गेलियैये इंस्टा पर हमरा लाइव एबाक छले हन